हलो,
हा, कीअं आहियो?
ॿियो बढ़िया, तव्हां ॿुधायो?
हा बढ़िया, ॿियो?
हा मस्त, बढ़िया रोटी पाणी थी वई?
हा हले तो कम त हले तो,
अच्छा, और मौसम वग़ैरा कीअं आहे, मींह पए‌ तो उते?
न -न कान्हे को गर्मी आ,
हा गर्मी त हिते बि इलाही वधीक आ, पर मींहुं पियो हुयो हिकु ॿ ॾींहुं पहले, वरी धूप उस बि अची वञे ती त
हा -हा मौसम थे तो मगर मौसम थे तो मगर बरसात नाहे।
हा, मिलियल जुलियल टाइप आहे हा।
हा- हा -हा -हा, ॿियो अॼुकल्ह छा तो हले?
अॼुकल्ह त हे ई हाली त हे ई टास्क हले तो असांजो। कम हले तो हली त, हिन खां पहिरें वरी पढ़ाई -वढ़ाई और ॿियो तव्हां ॿुधायो कुछ बाक़ी सभु छा करनि ता घर?
बसि मां बि कुछ न कुछ कंदी रहंदी आं, घर जे कम खां पो फ्री थींदी आं। ऐं त कुछ न कुछ, हा -हा, हले सॼो ॾींहुं कमु त हलदो रहंदो आ विच- विच में, कुछ न कुछ कंदी रहंदी आयां, हा- हा। हा ॿियो बि अॼुकल्ह हाणे बारिश आई आहे, बरसात पेड़ पौधा हाणे लॻाईंदमि, बरसात में सब्जियूं- वब्जियूं लॻाईंदमि कुछ,
अच्छा त तव्हांखे सभु वणंदो आ?
हा, मांखे ॾाढो शौक़ु आ, हुनजी हाणे तैयारी कंदम,
अच्छा, हा त बारिश में त इलाही फलदाइन।
हा, बारिश में थींदाइन न।
हा -हा।
हाणे मौसम अहिड़ो आ त सब सुठो लॻंदो आ।
हा उ त ॻाल्ह सही आ, फलदा बि इलाही आहिन न वधीक सुठो थींदो आ।
हा -हा पांहिंजे घर जा रहंदाइन त पो
ज़मीन ते लॻाए त अञा सुठ दा फलंदाइन हे,
हा हा हा ज़मीन में। त पोइ ॾिसण जी बि ज़रूरत न आहे लॻाए करे छॾे ड़े बरसात में छा आहे पाणी। बी मिलंदो रहंदो आहे हुनननि खे
हा हा
सुठी ग्रोथ थी वेंदी आहे हुन जी।
हा ओ जॻह बि सुठी थी वेंदी आहे न।
हा हा यूज़ अंची वेंदी आहे न जॻह।
हा
हांजी उहो ई आहे अॼुकल्ह त चवनि बि अथ की घर में लॻायो महांगाई ॾिसो ऐड़ी आहे केॾी अॼकल्ह सबजियूं बि केॾी महांगि आहिन तू वञ हिता सौ डेढ सौ रुपिया किलो सौ रुपिया किलो कोई बि सब्जी घटि न आहे।
हा हा घट त काथे थींदी आहे सब्जी सस्ती किथे थींदी।
हां धाणा मिर्च इहे सभु पंहिंजे घर जा हुजन। बि कोई सब्जी जीअं बि भिंडी लॻाए थो संगे हा हा हा लॻाइनि था न हा घर में त खोड़ टमाटा ईंदा आहिन खोड़
त तव्हां बि उगाईंदा आहियो छा छा हा तव्हां छा छा उगायो आहे हन घर में?
हाणे लॻाईंदम गर्मी में त कुझु बि न लॻंदो आहे हाणे बरसात बरसात खां जीअं लॻाईंदासीं त थध ईंदे ईंदे हुनमें सभु कुझु ईंदो।
न त पहिरें लगॻाईंदा हूंदा न हिन खां पहिरीें बारिश
हा हाणे बा बरसात में ई लॻाईंदाऊयूं न। जीअं बिज सां हुनखे ग्रो कदांऊं पोइ हाणे उहे थोरा थोरा पौधा वॾा थिया आहिन हाणे हुननि खे ज़मीन में शिफ्ट कंदासीं।
हा हा
पो गिलकी जा लौकी जा ऐं हुन खां पोइ करेले जी भेल आहे- हुव
हेे ज़मीन में ई त फल र ह हे त गमले में न आहे अचदा
न अॼुकल्ह त हो ग्रो बेक अचन था खाद वाद विझी करे अगर लॻायो त लगदा जी वेंदा आहेन अहिड़ी ॻालहि न आहे।
अच्छा सुठा पलिजी वेंदा आहिन?
हा हा फलिजी वेंदा त ग्रो बग अचनि था न अॼुकल्ह ऑनलाइन मिलूं था मिलनि था पिया।
हुनमें मिटी भरे करे पोइ लॻाए था संघो टमाटर जा बीज वठी अचो उहे विझो त पोइ सुठा लॻी वेंदो व।
त हू नंढा नंढा ई उगंदा आहिन की वडा बि थींदा आहिन हू?
न पोइ केयर ओडी करणी पवंदी आहे न हुनमें खाद वाद विझणी पवंदी आहे ज़मीन में त छाहे कोई खाद जी ज़रूरत वेंदी न आहे।
हुनखे जॻह मिलदी वेंदी आ त हो वधंदो वेंदो आ।
अच्छा, हिते मां पासे वारी खेे ॾिसो ओ न हिकु बार हो मतिलब उगाई हुन पर हू नंढा नंढा ई हूंदा हुआ इलाही।
उहा वरी खाद वाद हा खाद न विझदी हूंदी यां त।
हा थी सघे थो, हुननि जा वरी गमले में हुया न हेठि ज़मीन तिन वन
हा फ़रक़ पए थो, फ़रक पए थो गमले अउं ज़मीन में फ़र्क पइंदो आ, ज़मीन में छाहे जणा सुठे सां फैलजी वेंदियूं आहिनि न त पो हुननि जी ग्रोथ सुठ ठी थींदी आ।
हा ज़मीन में मतलब फल फलदी बि इलाही आ मिटी वग़ैरह ज़मीन जी मतिलबु कुछ
अलग इ आ ज़मीन में जीअं ज्यादा खाद जी ज़रूरत न रहंदी आ, गमले में वर री हुनखे हा प्रोपर सबु कुछ खपे खाद वग़ैरह टाइम
समय समय सां वरी केअर अलॻि खपे हुते गमलनि में और हिन में
हा केयर हा हा नॉलेज बि ॾिसो हुजण खपे। जंहिंखे नॉलेज आ त उहो सुठे तरह सां करे वठंदो आ शइ खे।
अच्छा।
हा।
और ॿियो तव तव्हांखे छा पसंदि आ मतिलब हे ता पौधा वग़ैरा लॻाइन हिन खउं जो
मांखे घुमण जो शौक़ु आ, हं‌ हं हं
हा, तवां काथे काथे वया आहियो घुमण?
मां त काॾे बि हली वेंदी आहियां, पाहिंजे शहर में बि घुमी ईंदी आयां, मतिलबु शॉप पिंग जो, घुमण जो, इयं शौक़ु आ मांखे, ज़रूरी न आहे कि कोई हा
हुन खां ॿियो बि शहर में काथे वरी कजे आ, जीअं उज्जैन या हे सबु जगहुनि ते वया आहियो?
हा हा वई आं न हा। भले माण्हू ट्रेवलिंग न करे एतिरो न करे पांहिंजे शहर में ही घुमे उहो बि वणंदो आ।
हा। हा हो त सही आ मन सुठो थी वेंदो आ।
हा। हम्म। फ्री टाइम में मतिलबु कुछ न कुछ कंदी रहंदी आं, खाली न वेंदी आं।
अच्छा शॉपिंग वगैरह वधीक तव्हांखे वढदी आ।
शॉपिंग त ॾिसो हले ई हले थी घर जो पाण कुछ बि ग्रोसरी व्रोसरी कुछ खपे थी, पो सामानु खपे थो वेंदा ई आहियूं न वठण जे लाइ। त हिन बहाने घुमण बि थी वेंदो आ, सामान बि वठी ईंदम। ईअं ई आ।
घर जो त लॻे ई तो सामान।
हा। ॿई कम
शहरनि में ॿे बि काथे काथे वयव तवां उज्जैन में या ॿे बि काथे? काथे त लॻयो न वरण हूंनखउं मतलब
हा मां वई आहियां न हरिद्वार घुमी आई आयां, दिल्ली वई आयां।
हा अच्छा
अउं बॉम्बे थी आईयां।
अच्छा काशी?
काशी न वईं आं।
और ॿियो शिरडी वग़ैरह मईहर।
हा-हा वई आं हा।
नाशिक?
नासिक न वईयां मां।
अ्छा हे त सुठी जॻह ए ना शिरडी नाशिक मैहर वया आहियो तव्हां एम
सित माण्हू पो शिरडी वंञंण वारा दि घुमण वेंदो उहे अधिक वेंदा आहिनि या त कोई मिट्र माइट्र रहे त वंञीं तो सघे माण्हू। बाक़ी ईंय ना हे न नासिक में कुछु घुमणं ॼे लाए।
हा-हा हो त हे पूॼा पाठ ॼी लाए आ मतिलबु
हा मंदिर वेंदा इनि न माण्हूं शिरडी वग़ैरह।
हा-हा
हा ॿियो मनाली-वनाली वया हो छा गर्मीअ में?
न ह वई त कन्हियां कॾीहिं पर, मन इल्हाई आ वंञण ॼो माखे मनाली थंदी जॻा बर्फ वगै़रह सुठो लॻंदो आ, ॾिसण में नज़ारा वधीक इल्हाई सुठाऊं
हा उतां जा त चाएं हा मां ॿि न वई आं प्रोग्राम ठहिन्दे-ठहिन्दे रहिॼी वेंदो असांॼो ॿि। हा मांजी भेंण वई हुई। उहो हुन खोड़ चयईं कि हलो- हलो पर वंञंणु न
अच्छा हा ईअं ई केदारनाथ ॿि आहे न बर्फ वारी जॻह हो ॿि त।
हा-हा-हा केदारनाथ था चओ?
हा केदारनाथ
उते ॿि ॾिसो वंञंनि त अथा माण्हूं पो हर कोई नत्थो वंञीं सघे उते ॿि म थे व वेंदा वंनो पो ऑक्सीजन ॼी कमी थींदी आ, हर कोई माण्हूं न वंञीं सघदो आ उते ॿि।
अच्छा ऊंचाई ते आ हो ॿि?
हा ऊंचाई
अच्छा न ख़बर कान्हे माखे ॿाक़ी थद्दो इलाही आ हुते ॿि।
न-न काफ़ी ऊचाई ते हर कोई न वंञीं सघदो आ, ॿीपी ॼा पैशेंट शुगर ॼा पैशेंट हिनन खे ॾाढी तकलीफ़ थीदी
ठीयल त हूंदो न कुछु कान्हे?
हूंदो कुछु त हूंदो मगर मत्थे ट्राली कित्थां ॿि वेंदव त ऑक्सीजन ॼी कमी आ न कीअं कंदो। हुते हा पो माण्हूँ खे तकलीफ़ थींदी आ न। ॼेंह कहिंखे बीमारियूं आहिनि त पो उहो नत्थो वंञीं सघे उते प्रॉब्लम थी वेंदी आ उनखे सांस ॼी। सांस खंएण में दिक्कत थींदी आ न, हा-हा ऑक्सीजन लेवल घटि थी वेंदो आ न उते मथे वंञीं करे।
हा- हा अच्छा मतिलबु थोड़ ऊचाई थी वई पहाड़ीअ टाइप ॼो
हा दिक्क़त ईंदी आ।
हा बाक़ी मनाली वगैरह त सुठी ॼॻह आहे हे सभु पर थदो इल्हाई आ हे सभु नज़ारां दा आहिन माण्हू।
थदो आ हुते ॿाक़ी हांणें कश्मीर वश्मीर त वंञीं न हा छा
वरी -वरी ठहिंदो प्लान वंञंण ॼो मनाली?
हांणें त न हांणें कीअं हांणें बरसाति अची वई वरी थधि में वेंदासीं न थधि में त रस्ता ई पैक थी वेंदा आहिन हुते बर्फ़ जे करे।
हा माण्हू फासी वेंदो आ न, वेंदा त आहिन माण्हू पोइ हादसा बि खोड़ थी वेंदा आहिन। बर्फ में फासी पेंदि आहिन गाॾियूं पो कई माण्हू, हूते धसजी था वञन, गाॾी धसजी थी वञन, ज़िंदा ई वापसि नथा अचनि, काफ़ी कुछ थिए थो।
हा, हे त इलाहि कुझु तो। हा
न, थधि अऊं बारिश में त न वञणु खपे। बारिश में बि ॾिसो हां, काफ़ी रिसक आ हुते वञण में।
पर, गर्मी में त वञी सघूं था।
गर्मी में! हा, गर्मी में वञी सघंदो आ माण्हू।
गर्मी में, अ, मतलब अप्रैल सां मार्च सां वठी करे। जून ताईं त ठहि सघे थो, त, हली वञे माण्हू।
हाणे माण्हू वञनि था, त ॾिसो वॉटरफॉल वेंदा आहिन, बारिश वरिश में। माण्हू वञनि था, पो हादसा ॾाढा तां थी वञनि। माण्हू मञनि नथा सेल्फि जे चक्कर में। पल में केॾा हादसा ता थी वञण अॼु कल्ह।
सेल्फी जो त क्रेज़ आहे न माण्हुनि खे, हिन करे थियन था न।
त माण्हू वञनि ही हिन करे ता न फोटू खीचण, घुमण थोडी़ था वञनि माण्हू। हे फोटो। हे छाहे इंस्टाग्राम ते, हिन ते, हुन ते, अपलोड ता करनि सभी वीडियो रील था विझनि त पो।
अॼु कल्ह त ज़मानो हि फ़ोन जो थी वयो आ।
हां, त टाइम त थी वयो आ, त मां तहां खे वरी कॉल कयां?
उहो त पाण ही थी वेंदो, कटिजी वेंदो आ पाण ही, हा हा हा हा। कटबो, कटजी वेंदो आ यारहें मिन्ट में साधि यारहें मिन्टें मे। कटजी वेंदो आहे पाण ही, हा हा ठीकु आ ठीकु आ कयो कयो, ठीक आ ठीक आ।